हँ राधे राधे
गोर लगै छियनि दीदी की हाल
खुश रहु की हाल बढ़िआँ छै
और सुोना बोथ त पानि बुनी उम्हरो होइ छनि की इम्हरे छै
पाइन खूब भऽ रहल अइ बरस रहल अइ
हम कहलियै रुकि गेलै पाइन बुनी ओम्हर
नहि नहि काइल सँ लधने अछि
और भोजन भात हँ हम तऽ खेलियनि ई खेलथि भोजन भात भेलथि
हमो भोजन भात भऽ गेलै सभ चीज भऽ गेलै माछ बनल छलैए
हनिका त सबेरे सक काल भऽ गेल हेतनि
हँ माछ भात बनल छलैए माछ म चटगर सँ एकदम करगर
हँ ओहने माछ नीक लगैत छै हमहुँ तऽ सब बासन तासन धो धा के एलों हें बैसल
आ ड आ डेक डेकचीमे फरहर भात डेकचीमे फरहर कऽ कऽ भात कयने छलहुँ है सभगोटा खयेलहुँ है हँ माछ भात त नहि तऽ उसने नीक हँ उसना भात बढ़िएँ नाए नाए ने उसना ह माछ मे त उसने निकल
हँ गैस तैस सेहो नहि करैत छै उसना भात कनी पेटो रहैत छै एकदम स
माछसँ नहि उसने भात नीक लगैत छै आर हँ
छै जे उसना भात कतबो खा लेथिन जेना लोग लगत तेँ ने जे खेलहुँ हे, एकदम हलुक-फूल जकाँ हलुक।
खराबियो नहि करै, खराबियो नहि करै। देखथिन हँ, पसाकऽ बड़का तीन-चारि किलो। चाहे अटि जाइ छै
बड़का डेकची नहि य, हमरा लगमे बहिन य, टोकरीमे बनबै पड़तै।
देखिये डेकचीमे तऽ भात बनै छै पकऽ।
ओहिमे पसेबऽमे बड़ दिक्कत होइ छै, हँ।
तऽ निक जकाँ।
माड़ बसा कऽ, हँ, माड़-भात खाइमे कतेक निक लगै छै। लगे छै, ये माँड़के नाम लैत देरी। माड़के याद आबि गेल, भातमे नून धऽ कऽ गरम-गरम भात, हँ। माँड़ आ नुन हा, दएल दऽ कऽ, आओर स। गर लगैत रहै छै, देखऽ मे कि। कहियन हँ, साग ताग तऽ खूब बनबे हेथिन, माँड़ धऽ क पटुआ तटुआ के।
भात कसाके बनबे छै तऽ माँड़ त।
बनबे तऽ छिये साग पटुओके बतथओके मुदा माँड़ बिना ओ। स्वाद नहि अबैत रहै छै, नहि।
एतुका माँड़ तऽ गाढ़ा गर रहैया ने।
लगै छै जेना साग अलग, पान अलग, पानसँ जकाँ साग। माँड़ रहत एकटा गढ़ायल एकटा लतगर लागल खाय मे ताहि दुआरे माँड़ दुआरे हँ, साग माँड़ दुआरे नहि बनबे। डेकचीमे नहि बनबे बड़ी निक बनैत हेतनि ह फरहर पर। फारि-फारि कऽ, एकटा-एकटा बिछा जेतै, देखथूँ केहन फूल सनक भात बनेत। तऽ निक छैन गैसो नहि बनैत हेतनि ओहि भातमे
हँ, बड्ड निक बनै छै, डेकचीमे भात आ नुकसान आ खरापियो नहि करै छै।
हँ, नुकसा खराबी नहि करैत हेते, गर फायदा नहि करे छै ई भला। भात आइ काल कहे छिय भात सभ जे मे बिकाय छै। बौआ सभ कहाँ सुतलनि हे बौआ सभ तऽ राति चढ़ छनि कहाँ सुतलनि हेन। सभ सभ गोटे एखन कथि दनमे लागल रहै छै, हिनका बुचिया सभ सुति रहलनि ह। बूच्ची सभ।
हँ, सभगोटा जगले छथिन इम्हरो। आब बुच्ची सभ हँ, छोटकी खाइ छथिन। तीन माछ भर कि कहलखिन नहि, नीक लगै छै तऽ हँ। आओर की कहू, बनाकऽ मैगी खेलखिन। खिन ह।
तऽ विहादान। तखन तऽ वैष्णवेसँ ताकऽ पड़तनि कि आओर चीज खाइत छथिन कि नहि खाइत छथिन। मांस-तांस खाइतथिन्हे इम्हर-उम्हरके, ओना ने? लगैत हेथिन हँ, हमरो बच्चा सभके एतेक नहि। नहि निक लगैत उएह जेबकर बात केलखिन हेँ लेकिन आब। कि करत नहि छै, तऽ सोहारी सने खेलक आओर कहत गाम घर। के हाल समाचार।
अपना सभके माछो प्रसिद्ध अछि, तऽ माछ नहि खायब माछ, नहि खेतै बच्चा सभ। तऽ की खैतै गा? माछ तऽ खेबाक सिखेबाक छै, जे बड़की पहिले खाइत छलै आब। नहि खाइए, आब नहि खाइए तऽ जबरदस्तीओ जिद्दो नहि ने।
शादी बिियाह सबमे जाइ छथि नोत तोत पूुरे लए कि नहि
जिद कऽ हँ आ बिआ बिआाहके लगन छलथि हँ काल्हिो रहै बिआाहके दिन
हँ लगन हेतनि किी नहि अखन बहुत सारा
बड़ विियाहके एखन भड़ि दिन हमरा तऽ लगैए बियाहके दिन ई पूरा महीना तक रहत तऽ पूरा महिना बुझाइय रहत
मन छलैय
कनिआँ दुरागमन छलै हँ हुनका जे साँठ देलकनि हेँ कनििया बड्ड सुन्दर बड्ड नीक एतेक नीक बड बढ़िया आ कनिया के अपना सब के दुरागमन मे विध कते होइ या य विद्य क जे कोठी बनैय माछ वला कोठी माछ वला कोठी मे चाउर भरल रहै छै ओहिमे पाय रहै छै हूं आ तम अथियो जै यो घैला जका रहै छै घैला जकाँ रहै छै ओकरा की कहै छै ओथि नऽ ओति तऽ हँ घैला जकाँ कहै छै माछ उजे रहैत छथिन तऽ ओहिमे ओहिमे अहाँके हँ एभ भरने
सिरहैर एये बहिन सिरहैर सबके केय भरलकै से समझ मे नहि एल कनिया के बहिने सब भरने हेतै न आ अच्छा आ कनिया के खोइछाँ की सब आयल कनिया के खोइछ खोललक तऽ कथी आइ काल्हि तऽ लोक सब बूटे दै छै कि नऽ हँ किछ चोटियो मे हेतै चोटीमे कते बान्हल रहहियै आ कते भेटलै ओथीमे गुड़ वालला पूड़ी सब ह ये तऽ ननद के तऽ बड्ड आमदनी भेल हेतेय हम बामा अहाँथ आ सुना लिए जो कनिया के बहुते समान सब देने हँ बामा हाथे सब चीज केलक हू बेद सब आ मुह देखााय में की देलखिन से तऽ कहबे ने केलथि कनिया के मुँह दे खााय मे तऽ किछु देने हेथिन कि नऽ की सब
मुहॅं देखाई कान नाक मे काय बड़ महगा छै चिकनेक त एकमे कनि छौक हँ छौक पड़लनि भुट्टा एक रत्तीके देलियनि माई उ हु उ ओ तऽ बड्ड महँगा नऽ दई या हाँ कनिया के कनियौ के खोइछो मे छैहाय रहै अब पहिले तऽ कनिआँके खोँइछमे तऽ धान दै छलैय कि नहि आब तऽ जीर दै छै जीर पड़ैत छै दूटा पाँच टा गान्नहिे धान रहत ललका का बाँकी जीर रहै छनि आ ओहिमे छलैए पाइओ आर छलनि अथी छलै नाक मे कय सोनो देने छलखिन है बुट्टा छलय एकटा नोनेद छलै देने हाॅं खोइछ खोलेल गेलेन हाॅं सबटा विध भेलेन हरैद कु कुटब बला ओ हँ माँछ काँटैवला कोठी फोड़ैवला फेर सबके खोइछमे देलखिन कनिआाँ एबहर फर तऽ अपना सबके दुर्गमन मे बनिते छै कि नहि तऽ एबहर फर पड़लनि कनियाॅं के हँ पूरा सभके खोँइछमे एबहर फर देलखिन कनिआँ हँ सभचीज तकर बाद कनियाॅंके मुँह देखाइयो तकर बाद होइ छै नऽ ओतबा सब मुॅंह देखै छनि हुनका
एकटा बात तऽ कह पूछबे नहि केलियनि साड़ी सब देलखिन की नहि नौनेद के आइ काल्हि तऽ रिवाज भऽ गेल छैये कनिया लालबेसँ साड़ी आबऽ के नहि पहिले पहले बला रिवाज ने पहिले वाला पहिले जेना पेटी मे से कनिया के साड़ी नि काल दै छै लैया आब हे कनिया के बहिन ले अलगे से साड़ी आबे लगले ये
छनि हँ हमर बहिनोके सबचीजसँ सब चीज पड़लनि हैं आ पेटार जे सुन्दर हुंनकर पूरा पेठार जे सुन्दर छलनि हे भरल छलै हँ पेट टारमे सब चीज आब तऽ पहिले तऽ टोकरी सबमे पड़ै छलै चेङ्ंगरामे अब अढ़िया स्टील के अढ़िया सब मे अढ़ियासब मे स्टील बाले अढ़िया सब मे सबटा ई जे अदौरी चलौरी दिलौरी तनौरी री हाँ धनौरी तिलौरी नहि बुकनी कनिआँकेँ नहि पड़ै छै धनि हाँ धा धानी धानी बुकनी धानी बुकनी हरैद बुकनी हँ ईसभ हँ ई पड़ै छै नून नूनके पैकेट रहै छनि हँ नूनके पैकेट सेहो दै छनि हँ मिरचाइ खाली हाँसु बर्तन बासन तऽ बहुत चीज पड़ैत छै चाउर रहै छै ओहिमे दालि रहै छै छै बर्तन सब हँ बर्तन फुल्हीके अलग सेट हँ आर अथीके प हँ स्टीलके अलग सेट फेर कुकर लेप मारिते की सब दै छनि कि नहि अपना सबके पेटारमे तऽ भरल रहैया चरौरी चरौरिये सब रहय छै तऽ कते प्रकार के कुम्हरौरी भेले दरौरी तिलौरी सब किछु रहै छै
एकादशी जाग के लऽ लेथुन चाहे उपनयन के चाहे मुूड़न के तते खर्चा होइ छै
अपना सबके तऽ किछु बाते ने अलग अछि हँ
के मोल बिकाइ छै लेकिन कीन पड़े छै देखथुन कनि सब चीज बड़ बढ़िया रहलै ने नीक सभ लोक तहन तऽ बड बड़ाई केने हेतै ओना तऽ दरभंगा महाराज के ओकरियो टेढ़ होइ छै दुसे वला तऽ दुसिये दैय छै लेकिन तैयो की करतै
अपना हिसाबसँ कनि अपना हिसाबसँ कनिया बहुत नीक करैत छथिन अहाँ दुसैवला तऽ कतबो कतबो किछु करब तऽ दुस देतै धरि अपना‌ हिसाब से बड्ड नीक करै छथिन बहुत नीक रहय छनि ह नइ कनियो बड्ड सुंदर नहि रहै कनियो बड्ड सुंदर कनियो बड़ा सुन्दर बड हाँ बड बड संस्कारी हाँ बड निक सब घर परिवार हुनका घर परिवारमे हुनका बहुत सब बड़ नीक सब हँ बड़
देखथुन कनि देखलथि हिनको खर्चा लगलनि लेकिन नहि
विध अपना सबके छोट छोट विध बिध ल क तब हौ छै ने
य बेटी के देबय के कोइ इता नहि कहै छै विध बूढ़ नहि होइ छै अगर अहाँ बियाह में बेटी वियाहों नहि साटे छी तऽ बादो मे साट सकै छी हँ बूढ़ नहि होइ छै हँ तते दऽ सकै छी कहियो नहि जे गोटा गोटा के वियाह काल मे जे पाय नहि रहतनि माय बाप के तऽ बादोमे बे कटी के सठे छै पलंग देलक सबटा अथी देलक सबटा सामान सब देलक हँ हमर ननद सबके अपने बियाह टाइम मे जे पलनि बियाह समय मे जे पड़लनि अथी सब त पहलूका जे सामान सब जे छै से पड़लनि की देलखिन की
छनि तऽ नहि देलखिन आब आब छनि आब सभ कमाइ जाइ छनि भाय बाप तऽ पड़ै छनि हँ हँ तऽ देऽ देतनि किए नहि देतनि बहिन छै कहियौ
हमै सब साल बहिन के तऽ बढ़ते छैय ये बहिन कहै छैय। जते दी बहिन के भागिन के ओते बढ़े छैय लोक सब हँ। से तऽ दै छैय नहि ओहि ल विध बुढ़ नहि होइ छैय नहि जहिया
के जहिया मोन होइय तहिया दियौ आ जते देवैन जते इक्षा अछि तते अहा
से तऽ बड्ड मनोरथ रहैए भगवान सभके दो ओते भरल पूरल राखौ जे सभ अपन शख मनोरथ पूरा करौ दियौ सबके हे मन के होइ छैय ह ह मोन सबके बच्चा सबके की कहियन बच्चा सब तऽ राति मे सुतते नहि छैय। आब देखथुन ने जय हिसाबसँ लधने छैय आ भोर तक छोड़लकै तहन
कि कनि सुति रहबै बातके हँ बासन सब मजा गेलै जायछि अब कहलिय की आब कनि बात क लैय छि। तहन जायब सुतै लए आब सुतब फेर काल्हि खनि फेरसँ अपन अपन नहि केओ नहि सु तलखिन हँ नहि कतऽ सुतथि एखन भाइजी सब सब जगले छथि। बौओ सब जगले अछि हँ एखन छी बाहरे मे छी हँ गेट खोलिक बाहरेमे बैसल छि ह सब नहि नहि कियो नहि सब जगले छैय।
जगले छैय आइ काल्हि गामो घरमे कहाँ लोक सबेरे सुतै छैय नहि नहि आब तऽ गाम आ शहर एके भऽ गेल छैय बैंक के आवाज हौए अबै छनि। टर टर टर टर करै छैय बैंग सब ओकरो सबके बुझाइ छैय जे पानि होइ छैय।
ताहि दुआरे बैग टै टु टै टु केने अछि बेग त पानि पर
बड बजैत रहे छैय हँ ह बर्षा के टाइम रहे छैय ओ सब केना बुझि जाइ छैय यै जे पानि हेतै आगम द ओकरा सबके यै भइे रहै छैय कि गुमकी लदने छैय इम्हरो। कारी भ्योर अन्हार केने छैय पूरा आसमान में।
आइ ई ताहि दुआरे आइ इसकुलो नहि गेल बच्चा सभ पानि दुआरे आइ नहि गेल इसकुल।
एमहर केव नहि केलनि हे आब देखथुन जेहि हिसाब से लदने छैय हमरा तऽ काल्हिो नहि लगैया इच्छा जे हेतय मुश्किल छैय जायके ड्यूटियो बल कहां एम्हरो नहि गेलखिन।